हेलो!
हँ कहू, हेलो!
आवाज जाइये की?
हँ आबै छै, अहाँकेॅं जाइयाए?
हँ, हँ आबि रहल छै।
हँ, कहू!
आओर कहियौ?
अ कतयके, अहाँ कतय रहै छी?
हम तँ दरभंगा रहै छी, अहाँ कतय रहै छी?
हम छी तॅं दरभंगेके लेकिन रहै छी आसाममे
हॅं
ओ आओर दरभंगामे कतय? प्रोपर दरभंगेमे रहै छियै?
हँ, हँ प्रोपर दरभंगेमे
अच्छा, हमर तॅं सासुर भेल अहाँकेॅं दरभंगेके पासमे छै मझौलिया
मझौरा की मझौलिया?
मझौलिया, ओतहि सासुर भेल हमर हँ, रहै छियै आसाममे जोरहाट शहर छै एगो ओहि जोरहाटमे रहै छियै आओर कहु, एतुका केहन मौसम केहन यए?
मौसम तॅं ठीक अइ। एखन, हँ हँ एखन ठीक अइ।
ओ
दू दिनसँ बारिश रूकल अइ
हँ बारिश बारिश बहुत होइ छै की ओतह
हँ एखन लगातार होइत रहै लेकिन एखन दू दिन सब अच्छा खासा धूप निकलि रहल छैय
अच्छा
ह
ओना हमसभ हमसभ हम रहल छी मतलब आब जाइते आबैत रहै छी बिहार लेकिन ओतऽ गर्मी तऽ बहुत पड़ै छै
आ गर्मी तऽ एखन खास कऽ कऽ ई जून जुलाईमे तऽ बहुत गर्मी रहैत छै
हँ बड्ड गरमी रहै छै आसम साइडमे ओहन गरमी नहि रहै छै
नहि नहि उम्हर हमरो मौसी रहय छथिन आसामे साइड मे तो ओ कहैत रहे छथिन की गर्मी बिलकुल खुले नहि रहै छै एतऽ
ह
तऽ
अहाँके मौसीआसाममे कतय रहै छथि
ओ हमरा ओतेक नहि पता मतलब हमर अपन नहि छथिन रिलेशनमे आबैत छथिन
अच्छा अच्छा ओ
अच्छा
अच्छा अहाँ प्रॉपर दरभंगामे कोन जगह
हमसभ दुनारमे रहै छियै टॉपर हँ
ओ। हम त अहा धिय पुता।
एखन हम स्टूडेंटे छी
ओ एखन स्टूडेंटे छिये अच्छा
हम अहाँके प्रोफाइल नहि देखलहुँ हँ कोन कोन किलास कोन अथी।
ग्रेजुएशन एखन क रहल छियै
अच्छा ग्रेजुएशन कऽ रहल छियै कथि सँ आर्ट्ससँ कि कॉमर्स
नहि नहि हम साइंससँ क रहल छी जुजोलॉजी ऑनर्स।
अच्छा।
चलू बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बे हमर तऽ भऽ गेलहु अहा बेटी। उमरके हँ।
आगे काँल कम्प्लीट भऽ गेलै की।
नहि हमर कॉल कम्पलीट कह भेल ह सत्रह गो भेल ह।
अच्छा एहिमे बहुत। कॉल हमरो पन्द्रह सोलह के आसपास हँ।
बहुत कॉल रिजेक्ट।
कऽ दै छै हँ आब। नहि अहाँ अगर बारह मिनट बातो करै छियै ने तऽ ओ एक्सेप्ट। चार मिनट सात मिनट एतबे करैछै
एतबे करै छै हँ। ई ईसभ चीज हमरा समझमे ई हमरा समझमे नहि आयल जे हम एखन। कनि देर पहिले केओ छथिन पटनामे एगो स्टूडेन्टे रहथिन ओ हमरा फोन केने रहथिन जे फोन करू की? हम कहलियै हँ-हँ हम फ्री छी करू, तॅं
के वैभव?
वैभवे छलखिन शायद!
हँ- हँ ओ हमरे भाए लगतै
अच्छा। ओ कहलखिन जे हम हम सभ बारह मिनट बात केलियै बुझलियै।
हँ, हँ ओ
आ देखेलकै नहि बारह मिनट।
नहि उएह एखन हमरा पूरा डिटेल भेजलकै, कहलकै देखही दीदी अपना सभ एतेक गप करैत छियै आ कत- -कते एक्सेप्ट होइ छै से देखियौ, हम कहलियै- हॅं
हँ, एक्सेप्ट बहुत कम होइ छै। आ मतलब- किछु-किछु छै प्रॉब्लम एहि ऐपमे एखन, नया- शुरू भेलैए ने, धीरे-धीरे धीरे-धीरे ठीक हेतै हँ
लेकिन ओ बहुत टफ छै,
अच्छा, जकरा तीस गो कॉल पूरा भऽ गेलै ओकरा देने-
ओकरे देलकै, हॅं
हँ, अच्छा -अच्छा। हँ, तॅं ई सब काम- पहिले तीस गो कॉल पूरा हेतै ओकर बाद ने बुझबै जे ट्रांजेक्शन वला की होइ छै की? केना की होइ छै?
ट्रान्सक्रिप्शनमे ने पहिले दै छै मतलब अहाँके- टेस्ट टाइप लेैत।
अच्छा,
हँ किछु सेकेंडकेॅं जेना अपना सभ एखन गप करै छियै ने तॅं ओहि जे जे ओकरा लगतै नीक गप ओहिमे सँ ओ देत सबटा कॉल रिकॉर्ड होइ छै न
हँ,
तॅं ओहिमे किछु क्लिप लऽ कऽ ओ किछु सेकेण्ड तॅं ओ क्लिप भऽ जाइ छै आ ओ सुनि कऽ अहाँ पूरा लिखियौ मैथिलीमे
अच्छा, मैथिलीमे
हँ, तॅं आब ओहुमे जे जे पूरा आब शुद्ध-शुद्ध लिखै छथिन हमर एगो मामी छथिन
ओ
ओ बहुत हद तक सही लिखलखिन हेॅं, लेकिन रिजेक्ट कऽ देलकै पता नहि
ओ, हमरा तॅं मैथिलीमे, बहुत टफ छै हम तॅं- मैथिली, असलमे मैथिली घरमे हमर माँ-पापा सभ बाजैत छलखिन ताहिसँ मैथिली भाषा बाजैत छी- लेकिन रहलहुँए हन तॅं हरदम आसाममे न तॅं हमरा आसामी लिखऽ- लिखनाइ-पढ़नाइ सब आबैया लेकिन मैथिली केॅं तॅं बिल्कुल नहि आबैयाए आबैया लिखऽ आ मिथिलाञ्चल आ मिथिलाकेँ अक्षर जे होइ छै मिथिलाञ्चल के ओहो सोचलियै कि यूट्यूबसँ सिखबै,
नहि हम सभ नाइन्थमे रहियै ने तॅं मैथिली रखने रहियै
ओ तॅं अहाँ सभकेँ तॅं भऽ जायत
हँ तॅं ओहिमे किछु-किछु सीखेने रहै मिथिलाक्षर-
अच्छा, नहि मिथिलाक्षर नहियो लिखबै मैथिलीमे अगर लिखबै लिखबै तॅं मैथिली लिखनाइ भऽ जायत, हमरा सभसँ तॅं मैथिली लिखनाइए नहि हेतै कियकि आइ तक मैथिलीके पढ़बे नहि केलियै!
नहि तइयो नहि बहुत दिक्कत होइ छै तैयो किया ओ एना बाजै छै गेल ई केना लिखि देलउॅं, ओनाहि केना लिखि देलउॅं
हँ, एहि लोकनिकेँ ई हम पढ़ै छियै के बहुत लोक मि मि मैथिलीमे लिख कऽ करै छथिन ने तॅं पढ़ै छियै लेकिन तखन हमरा बुझाइयाए जे बहुत टफ छै
हँ, तॅं
टफ छै ओहिलए
हम सभ केने रहियै एगो जोश टाॅक प्लेटफॉर्म छै ओहु पर ट्रांस्क्रिप्शन के काम आबै छै, ओ ओहुमे ओहिमे तॅं हिन्दियो ट्रान्सक्राइबर आओर मैथिलीयो ट्रांसक्राइबर दुनूमे हमसभ केयने रहियै तॅं ओहिमे पता चलल कि मैथिली लिखनाइ बहुत टफ छै, बाप रे!
छै, हँ बहुत टफ छै, हँ।
हॅं।
आओर तीस गो कॉल केलाके बाद अगर देतै तॅं वैह देतै नहि तॅं दोसरसँ काज नहि देतै ने
नहि, जेकर एक सए अस्सी मिनट पूरा भेल छै ने ओकरा देतै।
ओ, अच्छा अच्छा। आओर, आओर कहू पढ़ाइ-लिखाइकेॅं कोन कॉलेजमे पढ़ै छी?
हम तॅं दरभङंगे कॉलज मारवाड़ी कॉलेजमे छियै
अच्छा, मारवाड़ी कॉलेज, हँ आगू-आगू की पीजी करबै?
नहि, हमर सबके तॅं चारि साल वला ग्रेजुएशन कोर्स छै ने! तॅं ओहि ओहिमे ई छै क्रिटेरिया कि अहाँ अगर चारि साल वला कोर्स करै छियै ने तॅं अहाँ सीधा फेर नेटके एग्जाममे बैसि सकै छी
अच्छा।
हँ, जेआरएफ नेट के एग्जाम मे बैसि सकै ई किया ने करतै बच्चा जे पीजीमे
हँ, सही बात छै, सही बात छै। हूॅं
फेर हमरा सबके इहो देने छै एक सुविधा की जेना बीएड दू साल होइ छै तॅं हमरा सबके एके सालके केने छी
ओ, हँ तॅं ओ सब कऽ लेबै जे
हँ, स्कूप होय ओ न अब ई रेगुलर कोर्स तॅं बादोमे कऽ सकै छी
हँ, हँ ओ तॅं कहियो कऽ सकै छी हॅं, पहिले तॅं अपन लाइफ-लाइन सेट करैके छै भाइ स्कोप- अपन हँ, सही बात छै। हमहूँ छलियै टीचर। लेकिन पिछला साल दू हजार पच्चीसमे रिटायर भेलियै।
ओ असामे मे रहियै
हँ असामे मे
गवरमेंट
नय-नय प्राइवेट मे छलि
प्राइवेट मे छै
हूं लेकिन प्राइवेटो मे मतलब एगो एज भेला पर रिटायर क दै छै ने हूँ तऽ रिटायर भऽ गेलीयय तऽ आब अपन घरेमे कोचिंग खोलने छियै ओतै
हँ सही छै बैसल छै तऽ बढ़ियाँ छै
आ हम्मर सबके जिन्दगी तऽ पार छै ने दुनू दूगो बेटा छै दुनू सेटल छै पुतोहु दूगो छथिन पोता-पोती भऽ गेलै तऽ आब-आब की छै आब अपन टाइम पास करै दुआरे हँ करै के छै बस आओर किछ नै छै अहाँ सबके तऽ अखन जिन्दगी पूरा पड़-पड़ल यऽ हँ पूरा जिन्दगी अखन काटके यऽ अपन लाइफ-लाइन सेट करयके यऽ मतलब लाइफ-लइन सेट करैके यऽ सूडे स्टूडेंट के तऽ इहए अथियो होइ छै मोटो होइ छै जे मतलब हम अपन पहिले लाइफ-लाइन र्सिफ क ली ओकर बाद किछ करू
तऽ सब चाहै छै की हमरा जॉब हुए बैसल कीओ नै खाए चाहय छै अँ लेकिन ओहए छै कि जेनरल कैटोगरीके लेल तऽ आब
बहुत मुश्किल छै बहुत टफ दिन-प्रतिदिन जे छै ने से
कनि दिना लागैया जे जेनरलो मे कनि दिन मे लागैया जे अब ब्राह्मण राजपूत के नौकरी देनाइ बंन्द कऽ देत
बन्द कऽ देतै हँ ब्राह्मण राजपूत के नौकरी हमरा तऽ अब सएह बुझ सएह बुझाइया जे ब्राह्मण राजपूत के कोनो मोल नै रहि गेलै आब मतलब खाली एगो नाम के कहैतै ब्राह्मण राजपु पूत आ बाकी सबमे बाकी सबमे किछ नै किछ नै
नै तऽ एखन नय टीचिंग मे बिहार मे जे बीपी एस सी वला टीचिंग लाइन छै झाड़िकऽ भैर देने छै एस सी एस टी वर्ग क
बताबू
आ ओकरासँ ज्यादा नम्बर जेनरल वर्ल्ड के छै सबके कोनो काउंसिलिंग हेबे नै करै छै मुश्किल छै आब
मुश्किल छै बहुत मुश्किल छै मानेस सवर्ण भेनाय आब बहुत मुश्किल काज भ गेलै
सही बात छै
बहुत मुश्किल भऽ गेलै ओकरा सबके मतलब आ ई बुझिते नै छै आब देखियौ अहाँ डॉक्टर जे मेडिकल लाइन मे जखन कऽ देलकै तऽ जकरा ज्ञान नै रहतै उ डॉक्टर बनि गेलै तऽ उ तऽ पेशेन्ट मरबे ने मारबे ने करताय
तऽ आओर की करतै
ताहि दुआरे एतेक अथी भऽ रहल छै डेथ कम भ रहल छै कि अहाँके ओ हॉस्पिटल म
आब पैसा पर डिग्री खरीद खरीद लने छै तऽ एक्सपीरियंस कत सँ आनतै
एक्सपीरियएंस छै ने आ ओ गलत ट्रीटमेंट कऽ कऽ पेशेंटके माइर दै छै मने एहन भऽ गेलै हेन जे नय किछु बाजि नय सकै छी आ सरकार आँख मुन केे बैसल छय
आँख मुइन कऽ बैसल छी सर्ण सब एतेक खोललक आरक्षण विरोधी नारा केलकै लेकिन कोनो फायदा नय भेलै
कोनो फायदा नय छै
कोनो फायदा नय छै
आ एते देर दिन से बच्चा आस लगेने रहे जे वैकेंसी देते वैकेंसी देतै बी पी एस सी मे आब नया रूल रेगुलेशन शुरू कऽ देलकै जे पहिले प्री लेतै फेर मेन्स लेतै आब करैत रहो बच्चा ते ई सात सात गो एग्जाम बढ़िया बच्चा यू पी एस सी किया नय द देताे
हँ सही बात छै आ ताइमे स्वर्णो ल बेसी हार्ड
हँ कटाफ हुनक के तऽ जादा जाइ छै
हँ स्वर्णे ल हाड की करते लोग फेडब भए गेले हे बुझलियै ने स्टूडेंट सब पैढ़ पैढ़ कऽ मने एतेक मेहनत से पढ़ै छै लिखै छै सब
एखने नीटे के एग्जाम एहन एग्जाम आ लिक कऽ दै छै
लिक कऽ लिक मे कम कम स्टूडेंट मरले ह लेकिन कोनो फर्क नय
एखन अहाँ फ्री छियै